हेलो हेलो सब ठीक छियै न आइ हम दोस्त सब ठीक छै ठीक आइ हम दोस्ती पर चर्चा करय चाही हमरा लगैत छैय जे दोस्ती जीवनक सबस अनमोल सम्बन्ध सबमे से एक होइ छै जे खुशी आ कठिनाई दुनू समयमे साथ दैत छै
हँ बिलकुल सही कहलियै सच्चा मित्र ओ होय जे जे बिना सार्थक संग अपना आइ समर्थन दे छै
बिलकुल बिलकुल काल्हि हम सोचे छलहु जे जीवन मे कतेको लोक भेटे छथि मुदा सच्चा दोस्त बहुत कम बैठल छथि
नहीं बल्कि विश्वास समझदारी पर आधारित होइत
हमरा लगैत छैय जे सच्चा मित्र अपन गलती पर सच्चाइ से बतबैत छैय भले बात कठोर हो हेलो आवाज नै आबत हो हेलो
बिल कुल जे दोस्त केवल खुश लेल बात करैत छै ओ हमेशा सही
हँ सच कहू तो बचपनक दोस्ती बहुत अच्छा हँ सच कहू तो बचपनक दोस्ती बहुत खास होइत छैय कियाकि ओ समय मे कोनो स्वार्थ नै होइ छैय
जहाँ तनी
हेलो
पूरा कर कऽ
अब ब बचपनक दोस्ती हेलो आवाज कार छैय सच कहू तऽ बचपनक दोस्ती बहुत खास होयत छैय कियाकि ओहि समय मे कोनो स्वार्थ नहि होइत छै हेलो कल्हि हम एक पुरान मित्र से बात कैयलू आ ओहि समयक सभ याद ताजा भए गेल हैलो हमरा लगैत छै जे दोस्ती मनुष्यक मानसिक स्वास्थ्य लेल सेहो बहुत जरूरी छै